सत बत छै नमस्कार मित्र
नमस्कार
अहाँ केहन छी बहुत दिन भरि गेल छल जे हम सभक नीक संग गप भेल छल एहि कारण आइ सोचलहुँँ कि अहाँ आरामसँ बेसी कर किछु समय धरि गप करब तऽ किछु घर परिवारसभ केओ स्वास्थ्य आ खुशी छथि ने
सुन्दर ईश्वरक कृपा से नीक छी आ घरमे सेहो सभ केओ स्वस्थ छथि मुदा पढ़ाई ओ मे से रहबाक व्यवस्था कारणे कखनो कखनो मोन बहुत उदास भइ जाइत अछि ते आइ अहाँसँ गुप करबाक अवसर भेटल तऽ मोन बहुत प्रशन्न भरि गेल
ई सुनिकर हमरा बहुत नीक लागल कारण सच्चाइ ई अछि जे सच्चा मित्र संघ खुलि कऽ गप कला से मनक बोझ हलुक हो जाइत अछि आ जीवनक अनेक कठिनाई सेहो किछु समय लेल बुझैत अछि
बिलकुल मित्र आप जखन हम दुनू आराम से गप करी रहल छी तऽ चलू आइ एकटा एहन विषय पर विस्तारसँ विचार करैत छी जाहि विषय से लगभग सब विद्यार्थी जुड़ल रहे छथि आब से विषय अच्छी जखन मेज का खाना आ घरक याद
ई विषय वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण अछि कारण जे विद्यार्थी अपन घर छोड़ि क दोसर शहरमे पढ़ पढ़य जाइत छथि हुनका लेल मेसक खाना आ घरक याद दुनू जीवनक बहुत पैघ अनुभव बनि जाइत अछि
हमरो अनुभव बिलकुल एहन लागल अछि कारण जखन पहिल बार घर छोड़ी कर मे से आबी रहलू तखन सभकिछु नाव नाव लागेल छै छल मुदा किछु दिन बाद घरक वातावरण परिवारक स्नेह आ माायक हाथक भोजन याद हम हरदम मानमे आबय लागल
हम हमरा सेहो मैसीक पहिला दिन बहुत कठिनाई बुझल छल कारण घरमे जब प्रेम से भोजन भेटैत छल ओ भावना मे से कतु नहि भेटत अची चाहे भोजन केतो प्रकारक किनबा न बनल हो
सही केहलो मित्र मेसमे भोजन समय पर तर भेटी जाइत अछि मुद्दा स्वादमे आ आत्मीयता नहि रहैत अछि जे घर मे मायक खाना सब बनल साधारण दाल भात सब तरकारी आ चटनी मे से को अनुभव होइत अछि की
बिलकुल मित्र बिलकुल हमरा तऽ एखनो याद अछि जे जखन गरम गरम रोटी कर प्रेम आ सुखाबैत छली तखन हम बिना सोची बहुत खा लैत छलहुँ मुदा मौसममे कखनोहु कखनोहु भूत रह भोजन मे खायद मौन नहि रहत करैत अछि
हमरो संग बहुत बाइर बेर एहन भेल अछि जे प्लेट मे भोजन रहैत अछि मुद्दा स्वादक अभाव आ घरक यादक कारण आधा भोजन छोड़ी देबाक मौन भर जाइत अछि कारण मनुष्य केवल पेट भराक लेल नहि बल्कि प्रेमक अनुभूति लेल सेहो भोजन करैत अछि
घरमे भोजन बनेैत समय जे सुगध पूरा घरमे फैली जायत अछी ओ सुगन्ध सुनी क मौन आनंदित भर जाइत अछि मुद्दा एहन अपनायन प्रायः नहि देखबबाक लेल भेटल अछि
हमरा तऽ सभ बेसी कठिन समय तखन लगैत अछि जखन कोनो पर्व त्यौहार अबैत अछि सभ सभ मित्र अपन अपन घरक कथा करैत छथिन कारण ओ समय घरक याद बहुत गहीर भर जाइत अछि
हँ मित्र विशेष रूपक स पर्वत समय मनायल बनाओल पकवान परिवारक सभ बेसी कर भोजन करबाक आनन्द आ घरक हँसी खुशी सभटा मनोल चलचित्र जेका घुम लगत अछि
मेसमे रहि कर मनुष्य बहुत किछु सीखैत अछि मुद्दा एक एकरा संगग स ई सेहो बुझी जायत अछि जे परिवारक महत्व जीवन मे कतेक हँ पैघ होय अछि अमायक प्रेमक कोनो तुलना न भ सकैत अछि
हम मानत छी जे मेषक जीवन कठिन जरूर होयइत अछि मुद्दा एहि कठिन अनुभव से मनुष्य सँ आत्मनिर्भर बनैत अछि समक मूल्य बुझैत अछि आ जीवनक संघर्षसँ लड़बाक साहस सेहो प्राप्त करैत अछि
ई बात एकदम सत्य अछि कारण जखन घरसँ दूर रहैत छी तखन अपन सभटा काज स्वयं करबाक आदत बनि जाइत अछि जाहिस जीवन जिम्मेदारी निभेबाक क्षम त धीरे धीरे बढ़े जाइत अछि
मुद्दा एतेक सब सिखाबक बादो जखन राति मे एकटा शान्त समय भेटल अछि छी तखन अपन घर अपन आङ्गन अपन ग्राम आ अपन परिवारक या अन्याय आँखि सभके आबि जाइत अछि
हमरो बहुत बेर एहन अनुभव भेल अछि जे रात मे पढ़ैत पढ़ैत अचानक मायक मोन पड़ि जाइत अछि तखन किछु समय लेल पढ़ाइमे ध्यान नहि लागैत अछि आ बस घर जायब इच्छा होइत अछि
जखन माय फोन पर पूछैत छी जे बेटा समय पर भोजन करल छलह ह तखन गला भर जाइत अछि कारण हम जानत छी कि हुनका चिन्ता हमर स्वास्थ्य आ सुख दुःख के जुड़ल रह अछि
हमर माय सेहो प्रतिदिन ई पूछैत छथि जे मेसक खाना नीक लागैत अछि कि नहि मुद्दा हम हनका बेसी चिन्ता नहि होई तहि लेल प्रायः के ही दैत छथि जे सभ किछु ठीक चलि रहल अछि
वास्तवमे माता पिताक प्रेम एहन होइत अछि जे सभदिन अपन संन्तानक सुख दुःख चिन्ता करैत रहैत छथि चाहे सन्तानक हुनका सए हजार किलोमीटर दूर किएक ना रहैए
मेष मे रहि कर हमरा ई अनुभूति भेल जे घरमे बनल साधारण भोजन सेहो अमृत सम्मान लागेल अछि कारण ओ भोजनेमे केवल मसाला नहि बल्कि परिवारक प्रेम स्नेह आ नापन मिश्रित रहेत अछि
जखन छुट्टी होइत अछि तऽ हम घर पहुँचैत छी तखन मायक हाथक पहिल ग्रास खाइते मोन एहि शक्ति अनुभव करैत अछि जकर वर्णर शब्दमे बहुत कम करब कठिन अछि
घरसँ फेर मेष अभैद समय माइक आँखिमे जे चिन्ता आ स्नेह देखाइत अछि उदृश्य बहुत दिन धरि मन मे बसल रहैत अछि आ कठिन समयमे सेहो हमर हिम्मत दैत रहैत अछि
य कारण हमस विद्यार्थी के मौसम रहत काल शिकायत कम आ मोहनत बेसी कर प्रयास करबाक चाही ताकि अपन माता पिता सब
एहि कारणे हम सब विद्यार्थी के मेज मे रहैत काल शिकायत कम आ मेहनत बेसी करबाक प्रयास करबाक चाही ताकि अप अपन माता पित क सपना पूरा कर सकी आ हुनक त्यागक उचित सम्मान
मित्र निशेष रहते रहते हमरा ई बुझाबैत अछि जे प्रतिदिन एके तरह के भोजन खाइत खाइत स्व ति रुचि धीरे धीरे कम हो जाइत कार भोजन केल पेटर साधन नहि बल्कि मन प्रसन्न करबाक माध्यम सेहो होइत अछि
हँ मित्र बहुत बेर मेसमे दाल बहुत पातर रहैत अछि तरकारीमे स्वाद कम रहैत अछि आ रोटी सेहो कखनो नरम तऽ कखनो बहुत कड़ा रहैत अछि जाहि कारणे भोजन करैत समय अपन घरक रसोई बार बार मौन पड़े लगैत अछि
हमरा तऽ सभसँ बेसी घरक भात दाल आलूक चोखा बैगान भरता आ मायक हाथे चटनी आ अवध अछि कारण साधारण भोजन होत ओतय स्वादिष्ट लागल छै जे दू तन बार लेबाक इच्छा कर
मेसमे जखन सब विद्यार्थी संघ भोजन करैत छथि तखन कखनो कखनो हँसी मजाक भर जाइत अछि जाहिसँ वातावरण हल्कू हलुक भर जाइत अछि मुदा